हेलो
हँ भऽ गेलै खाना पीना
हँ हँ भोजन पानी भऽ गेल अपने केँ
हमरो भऽ गेलै
एखन टिफी केँ टिफिन केँ टाइम छलै ने
हँ एक डेढ़ बजे तक चलि जाइ छिय लंच कऽ लै छियै
अच्छा अच्छा चलू ठीके छै तहन की सभ केलहुँ हेँ
खेनहु हे जे है से कैंटीन मे रहै छै ए - एगो भुजिया रहल एक तरह केँ सब्जी रहल आओर जे है से दाइल भात हँ तरकारी जकरा अपना
हँ तऽ अपने भाषामे बात करय केँ अछि
हँ हँ हँ वैह रहै छै पर कारी रहल जे है से भुजिया रहल दाइल भात रहल उहे पापर देलक बस अते कटेगोरी रहै छै हमेशा
हँ चलू ठीके छै तहन
आ हमरा तऽ बुझले नय छलै जे एहिमे फोन करय से पहिले लोकके पूछि कऽ फोन करी हम दू टटा केँ फोन केलियै नइ उठेलकै ओ दूटा जे है से रिजेक्टे भऽ गेलै
अच्छा हँ तऽ आब हमहूँ एगोटे केँ एखन पूछिकेँ पूछै कऽ केललहुँ हेँ मुदा ओ कहलखिन हे जे ओ टीचर छथिन नऽ तऽ कहलखिन हँ जे हम एखन लंच मे छी जे करू करू आ केलौं हँ मुदा ओ उठेबे नय केलखिन हे आ ओहो हमर शरमिट मरा गेलै उनतीस टा पूरा भऽ गेलै आब एकेटा बांकी अछि
हमर सबमिट नय मारलियै तैयो जे ह से ओ देखा रहल छै जेकि अहाँ के दूटा टास्क और क म्प्लीट भऽ गेल दूये टा बचल एगो रवि के फोन केने छल उ नय उठेलकै एकटाऔर लड़काँ बात भेल छलै ओहो लड़का के फोन केलियै ओहो ने केलकै
नय नय तऽ पहिले नॉर्मलसँ एक बेेर कॉल कऽ कऽ बात कऽ लेब जे हँ एखन खाली छी हँ हँ ह
कॉल मे जे ह चारि मिनट पाँच मिनट काटिए ले छै
हँ हँ सभ कलमे चारि मिनट पाँच मिनटके काटि लै छै तकर बाद राधो अय गिनतीमे अबैत छै ओकर बाद आब तऽ नया टास्क देतै तीस टा जकर पुरि गेलै आओर जिनकर जे एक्टिव भऽ कऽ काज करै छै तिनका सभके रखथिन आ फेर तऽ धीरे धीरे वेहे आ सूचित केलखिन हँ जे ह हटेलो जेतै
हँ देखलियै ठीके
हू
बौआ सबहक इसकुल नहि ने गेलै छलै
नहि हो बौआ अभी छोट छै एखन इसकुल जाइवला नहि छै एखन ते दुआरे अगिला बेरसँ देबै इसकुलमे
ओतौ ओहो मतलब ओहो सब साइड मे आगनबाड़ी होइ छै ने अपना सब के गांव जायले
हँ हँ आँगनबाड़ी होइ छै य छै देने छलियैए मुदा आब एकटा छोट बौआ फेरो भऽ गेल ने तऽ तें दुआरे नहि जाइ छी लऽ कऽ सात आठ महिनाके छै गोदीमे तऽ ओकरा लऽ केऽ नहि जाइ छियै
हूं
आ खाना खाय लए अबै छथिन कि बे हँ ओ तऽ जै जै चायर
नहि हमर नहि साँझ मे जाइ छथिन हमर पाँच बजे काम मे निकलबे करै छथिन
हँ ओहऽ पानि पूरी कर छै पाँच क टाम निकल
साँझमे निकलबे करै छथिन आ फेर तीन चारि घण्टा काज केलक फेर दस साढ़े दस बजे रूम पर रहल
लेकिन कनि मेहनत तऽ होइ छै जरूर जैसे पानी पूरी अगर खुदसँ बनबै छै लोकके खुद से बनाबै छियै कि एकरा देख के रेटमेड रहै छै
नहि नहि खुदसँ बनबै छियै
रेडिमेड वाला जे होय छै कनी अलग रहै छै
रेडीमेडवला नहि मिक्स करै छियै खुद से बनेलहुँ
खुद से बनाबऽ मे मेहनत लेकिन बहुत छै बहुत छोट छोट बनाब पड़ छै
हँ हँ ओ किछु पाबैन के लिए हँ हँ किछु तऽ खोबऽ पड़ै छै ने
हँ
ह
देखने छियै हमर के मतलब हमर भाभी के मतलब हमर भौजी कऽ कहब अप भौजी के जे छै भौजी के बहिन के जे घर वाला छथि ओहो जे छै चिड़ियाखाना साइड मे रहै छथिन लेकिन हुनका कहै छथिन पानी पूरी
ह ह
अपतना जते गोहाटी मे लगभग जते पानी पू बेचे वाला सभ सभ लगभग जते बिहारे के
बिहारे के अछि ह ह
ह
ह।
आसामी सभ जे है से खाली अपन मौज मस्ती करय मे चे छै ई सभ जे है से पिकनि क जे मनायत जनवरी मे अगस्त पिकनिक स्टारट। दिसम्बर मे अगस्त मे पिकनिक स्रट हो छै फरवरी तक पिकनिक मनबैत रहै छै
हू। तखन कहियौ किछु किछु नहि। से समय के एखन के मौसमी फल सभ खेलहुँ ह कि नहि
मौसमी फल सभ नहि खाई
ज तऽ बहुत देर भऽ गेल
जा आब जाइ छी गाव आम खाय के इच्छा होइत रह लेकिन आम खरीद खाइ छी लेकिन गाम वाला स्वथ तऽ नहि बुझाया हम सभ मे
ह
लेकिन अब परसू जे
अच्छा।
दसटिन गाममे रैके
ह
तकर बाद जे है से मौसमी फलसभ एतऽ जे है से नहि ओहन टेस्ट भी रहइ छै
हू तकून जामुन
तरकु तऽ भेटबो नहि करैत छै हमर कते दिन हम कोशिश केलियै तरकुल भेटैया कि अहाँकेँ मे
गामे हमरा गामे तऽ जाय के
गोहाटी मे गोाहाटी।
हा ह भेटे छी हमरा सभ के एनी तऽ भेट रहल छै मुदा हम लेलियै ने हमहुँ अपना आखि से देख देखल हेने आप घरवलासँ पुछलियै तऽ उएह कहलखिन जे ह मिलैत छै तऽ हम कहलियै मिलैत छै
हम तऽ बहुत हमरा जे ह से एमहर खोजै छै हमरा तऽ भेटबे नहि करैए कहियो ने भेटै
हू
एम्हर तऽ हमह भेबे करैयै कते दिन हम सँ कते हमरा बुझ जहिया से गोवाी हम एलहु पाँच साल भऽ गेले हम गोहाटी एलाे हमरा तक कऽ तऽ भेटबै ने
अच्छा हमु
पहिले रहै छललिय बामनी मैदान मे पहिले बामी पप्पा रहै छल तो तऽ रहै छै है। आब जेना बिहूमे जे बिहूमे जे माछ सभ अबैत छै कतेक बड़का बड़का माछ सभ रहैत छै
ह
गेहू मे बाजार मे माछ सब देखल जाइ छै कि नहि
जाइ छियै या हमर सभके होइ छै। बगलमे होइ छै तऽ लगमे होइत छै तऽ जाइ छी देखऽ दूरीमे तऽ नहिए जाइत छी।
बाजार मे जे छै से बीस बीस किलो के माछ रहै छै। देखे के जे ह से आश्चर्य लगैत रहैया हमरा,
हूँ आजगुत तक लीला लगैत हयैत देख देख कऽ,
हँ।
हूँ।
एकर सबके खेाइ पीनाइके रहैत छै। आसामी आसामी खाना अहाँके पसन्द हइ कि नहि,
नहि हम तऽ बिहारी जे खा आएल छी अपनसभके गाँवमे सएह, खानासभ हम साग सब्जी उएह हम पयलहुँ, बाहर चीज तऽ हम पयलहुँ नहि,
होटल तोटल मे जे जाइ छै, आ कहै छैेज मतलब खाली भेज खाली भेले छै, लोक की की सब्जी बनबै छै, ईसभ ओल भोल कथी सब बनबैत रहै छै, पता नहि
गाम से एलहुँ उएह टाइम मे एक, जुनून रहल जे होटलमे, खयती तऽ उएह टाइममे बैस कऽ खेलहुँ बस ओकर बाद नहि, ओकर बाद अपन घरमे बनेलहुँ अपने सऽ पेलहुँ
अहाँ सब तऽ पूरा अथी छियै नऽ वैष्णव छियै ने
नहि नहि हम वैष्णवनीी छियै।
नवल जी कऽ तऽ देखिय छिये कंठी ठंटी सब
तऽ ओ हमर भाायजी छथिन भायजी के आब सब, परिवार तऽ पापाजी पहिलेसँ छलखिन हेँ। माँओ पहिलेहेसँ छलखिन भायजी भेलखिन,
तऽ माँ आओर पापा पहले से छलखिने तऽ अहाँ फे के नहि बैसनेल छीै।
तऽ बात ई छै कि नहि जे हम, चलि गेलियै किछु दिन मौसी होइए तऽ मौसीसभ हमर खाइत रहथिन, जगह हमर चेंज भऽ गेलै ताहि दुआरे, हमर छोटको भााय छै ओहो खाइ छलखिन ने तऽ ओहो आब छोड़ि देलखिन ओहो रहै छथिन। पुना में ओहो छोड़ देलखिन आब किियक तऽ ओहो तऽ कैंटीने से खैलक,
ओ बेरवा भेरबा
हँ हँ छोटकी मौसी सिमरी मे अछि
अपन सबके सूरी के लत्ती बहुत घूमल फिरल छै। सिमरी में हमरो सबके मौसी के लड़की छै अहाँ सब अहाँके मौसी के दियादे मे छी।
अच्छा हतै। तऽ हम तऽ खेलहुँ मुदा हमरो एयतै। हमरो ओतेक पसन्द नहि यऽ मुदा हमर, घरवलाके पसन्द अइ आदमीकेँ तऽ ओ अपन, खाइ छथिन लाबै छथिन तऽ हमहूँ अपन खेलहुँ हिनके साथे
एम्हरकाटटो रह छै गं ग जगह टेस्ट नहि भेटत अहाँके कह
हू। रवि भाइजी सभ रही भाई सँ गप नहि केलहुँ हँ हुनकासँ गप्प कऽ लेती तऽ
हुनके से पहिल गप केने रहहि हुनके से पहिल गप केने रहि तकर भात।
एक नम्बरसँ चारि बेर गप्प करय के छै
अरे तऽ दुबारा हम कॉल केलियै तऽ ओ टास्क हमरा कम्ली बता रहल छै।
वएह बात भऽ जाई छै, ई एप एमऐप के कारण एऐप के कारण भऽ जाइ छै। किएकि तऽ हमहूँ दू गोटेके केललहुँ हे तऽ हमरो उएह बतेलक सरमिट मरा गेल जब शर्मिट के ऑप्शन एलै तऽ शर्विट तऽ मार हे पड़तै।
नहि हम तऽ सभमिट के ऑप्शनो नहि एलै ह तकरादो दूटा कार्य है से हो गेलै खतम हमरा एकटा लड़का कहलक ह जेक चौबीस घंटा बाद सेम नम्बर पर अहाँ कऽ सकैत छिय
अच्छा अच्छा। आब एखन अहाँ जे हमरा केलहुँ ह तहन आब अहाँकेँ सबमिटमे लिखा जायत जखनिते सबमिट
अखन अहाँ अगर त दारा हमरा करितिये अखन अगर दुबारा अहाँ हमरा करतियै तऽ अहाँकेँ जे है बिना बाते केने जे है कार्य अहाँकेँ ओ वला खतम हो गेलै कऽ तऽ अहाँ एक कऽ चुकल छलियड़का हमराम नम्बर पर चौबी घंटा बाद बस रहे
अच्छा अच्छा।
ह
ह। तऽ हमरो कम्प्लीटे भऽ गेलै इहे लास्ट छलै आब अहाँ से गप्प कलहुँ तऽ हमहूँ इहो कम्प्लीटे भऽ जात है। तखन नया टास्क मिलत आब नया टास्क मे लिखावट अतै लिखावट एतै तऽ देखियौ ने ओहिमे तऽ आरो कहै छै ने समस्या नहि हेते समस्या बहुत हेते
समस्या हेबे करतै पूरा शध शद लिखल जे नवलजी लेकिन बहुत बढ़िया लिखे छै नवलजी के देखलियै ग्रुप नाम लिखने। बढ़िआ मैथिल लिखै छै मिथिला मिथिलाक्षर वला ओ अथी कने छथिन कोर्स करने छथिन ने
तऽ हमहूँ तऽ केने छियै हमहूँसभ तऽ लिख लऽ छियै मुदा किछु किछु शब्द जे रहै छै ने ओ लिख लेबै हमरा सभके कठिन नहिल अछि हमरासभ लेलऽ जिन जेसभ नहि कयने अछि तिनका सभ लेलऽ कन ठिन कनिक बुझेबो करतै हमरा लेलऽ हमरा दुनू भाय बहिन लेलऽ कठिन नहि अछि कऽ तऽ एक दूसरे के कह लेने छी कम्प्लीट भायजी हमर संरक्षित संरक्ष कऽ छलखिन हम निर्देशक कऽ कऽ छड़ देलहूँ
नहि रबियो सभ केयने रहे बढ़िया से रवियो केने है रवि के छोटका भाय राहुल सेहो केने है।
सभके करेने छथिन भाईऐ जी हमर
ह नवलेजी कर हमरा कहने रहे रवि कहने रहे
अहाँ सभ नहि कयने छी कि
नहि हमरा काम करैत करैत जे हैं से सभचीज नहि कऽ पबैत छियै ने
कते नहि मिलेत